हेलो।
नमस्कार।
जी नमस्कार। आओर बताइए आहां जे। कुछ न करै छी आओर बतेय अहाँके की हाल छै।
हममे हाल नीके छी अपने के हाल नीक छै।
जी हमरो हाल सब नीक छै अपनेके की करै छी।
हँ तऽ छत प टहलै छी बहुत रुमुआ में बड़ा। गरमी लगै छै।
पंखा न छै के।
पंखा छै ने गरमे गर्मी हवा दै छै तऽ छतवाप आ गेल छै।
तऽ स्टैंड पंखा क ने खरीद लेबै छी अहाँके।
ए स्टैंड पंखा होइ छै तऽ पंखाके हवामे आ गाछ वृक्षके हवामे बड़ी अन्तर होइ छै।
नहि जादा अन्तर नहि होइ छै आज अहाँके कितना बजे तक जागत रहै छै।
हम तऽ एक दू बजे ले जागर रहै छै।
आज एक दू बजे तक तनि हमरा साथ जुड़ल रहै छै ठीक तनि हमरा अहाँसे बड़ा जरूरी जरूरी पुख्ता काम छै।
ठीक छै हम जुड़ि जाइ छै कोइ दिक्कत नहि होइ छै।
आओर बताउ अहाँके तबियत सभ नीक छै।
हँ सभ नीक छै हमर तबियत सभ नीक छै अपनेके स्वास्थ सभ नीक छै।
जी हमरो स्वास्थ सभ नीक छै आओर बताउ ने अहाँके खाना पीना भऽ गेल छै।
हँ खाना पीना हो गेल छै अपने खाना पीना हो गेल छै।
न आ नख। हम बाहर गेल रहे छी तऽ ओहि ते रोल आइसक्रीम आ कोको कोला ठण्डा इतना ने पी लेे छी कि मन नहि करै छै खाायके।
हँ। बहुत बढ़िआँ काम करै छी अपने गर्मीमे ठण्डा उण्डा तऽ पियएले जाइ छै ने।
हँ मेीरा ठंडा के कार रहै छै ऊपर से एगो डाइट वाला पिये छी एगो नॉर्मल वाला पिये छी दुोनू ललके केन वाला पिये छी इतना नीक लागे छै हम की बताउ आ ओकरा रखे में भी तनि स्टेंडर्ड फीलिंग आबे छै। छै।
ह स्टेंडर्ड फील अबै छै। तब ने कंपनिय सब बनाबे छै। के ह।
हँ कितना लोको तऽ पीबे न करै छै ऐसन अऐसन चीज।
हँ पिबे नहि करै छै इसभ कम बिकाइ छै। ओहिस दोकानदार। से काम रखै छै।
ह ऐसे देवै छै पैंतीस रुपआ मे साढ़े सात सए एम एल आ केनआ वाला मे देवे छै चालीस रुपआ मे तीने सए एम एल।
हँ केनआ वला मे बड़ा तिका नीको लगै छै से नीक।
न स्वादवा तऽ एके होइ छै लेकिन। तनि पकड़ेमे बड़ा नीक फ फिल आबै छिय ने ओहि कारण।
हँ नीक फील हइ।
अ। जी।
ह।
आओर अहाँके आओर ई बताउ अपनेके हाल चचाल समाचारसभ नीक छै।
हँ हमरा तऽ हालचाल सब नीके छै अपनेके हालचाल सब नीक छै।
जी हमर हाल चाल सब नीक छै अहाँ से बात करके अब आरी हम अपने आपके स्वस्थ। सुुरक्षित। करै छी।
ह।
आओर खाना पीना अहाँके की की भऽ गेल छै।
आँ खाना पीना हो गेल छै। अभी न खा लै छै अभी ननू खा लै छै खाना बनै छै तऽ बन गेल छै ह आओ रोटी दूध। आ तरकारी खाइ छै हम। अपने की की बनाले छै।
हमरा घरे तऽ भात दालि तरकारी बनै छै। अ अहाँके मै। मिल गेल छै।
न हम इसकूलमे एग्जाम चलै छै ने। तऽ कहले छै कि कलइ। छतऽ दै छै।
ह अहाँ अपन मम्मीे मतलब के बखा काय बनाबै छै अहाँके मम्मी हमर से पूछै छियै कि बौआ सहीमे मिलत रहै छै कि मार्कशीट आ दू सए रुपआ लागै छै तऽ हम बोलिय हमरा न पता छै।
ह पूछाय छै खा माता जी।
हँ पूछै तऽ छै।
हँ अपने कब अबै छ मोतियारीसँ।
हम तऽ आबि गेल छी शामेके आ जाइत छी छओ बजेके करीब आ जाइत छी।
हँ अकेले अकेले। खा पी ले छै चहलब। होइ छै ने।
हँ।
हँ बड़ा बढ़िआँ काम करै छी अपने।
आओर बताउ अहाँके आओर की छै सब नीक छै।
हँ सभ नीके छै।
अहाँके तबियत सब नीक छै।
हँ सभ तबियते नीके छै हमर।
चलू तब तऽ बड़ा नीक बात बताबै छी अहाँके अहाँके आज कते बजे आबै छै अहाँके अस्पतालमे क गेल रहै छै।
आज अस्पतालमे गेल छियै एगो दोस्त होइ छै ने।
ह्म।
ओ जड़ खा लै छै तऽ ओकरेके ले छै।
ओ बड़ा ओ काह मतलब खा लेबै छै।
पता नहि काहे खा लै छै बड़ा दुःख होइ छै।
अहाँ बड़ा दुःख होइ छै तऽ की होइ छै पुलिस केस उस होइ छै किना।
हँ अभी तऽ नीके छै गेल छै मिले तऽ बुलबै छै। तऽ ज। तब न उ जाइ छै। ट्रेक्टर नहि देक जाइ दै छै मिलै।
हँ तऽ नीके छिय चलू अब देखू की होइ छै।
हँ। नीक छै अभी।
ह अच्छा तऽ नीक छै तऽ चलू बड़ा नीकके बात छै आओर बताउ अहाँके तबियत सब नीक छै।
की कहैत छै।
अहाँके तबियत सब नीक छै।
की कहै। छैओ।
अहाँके तबियत सब नीक छै।
हँ हमर तबियत तऽ सब नीक छै अपनेके तबियत नीक छै।
जी हमरो तबियत नीक छै।
हँ की करै छै।
न कुछो का कुछो करै छियै अभी।
हँ पढ़ाइ लिखाइ नीक चलै छै।
हँ पढ़ाई लिखाई नीके चलै छै बिना नीक के कथी होइ छै।
हँ हँ।
आओर बताउ ने अहाँके पढ़ाइ लिखाइ। कैसन चलै छै।
ह पढ़ाइ लिखाइ अभी नन चलै छै।
हू। च चलू जररी छै। त हाँ त देखियए लेबै छै की।
हँ हम तऽ देखियए लेबै।
हँ। आ सब। हँ हमर सबे नीक छै खाना पीना सब भऽ गेल छै।
ह प्रोजेक्ट खतम होइ छै का।
ह सुनैत तऽ छिय। से खूब कह होइ छी।
हँ प्रोजेक्ट बड़ा जल्दी खतम होइ छै।
पता ने।
हम पेमेंटो फाँस गेले छी ते ने छै।
नानू आय छै अहाँके भूल देब।
कैसे भूल जाइ छै पेमेंटो अयबे नहि करै छै।
अहाँ तनि अजीबे बोलबो नहि करै छी अहाँ से पूछे छी क। यहाँ बताय छ कहथि।
हम कथी बताबै छी अपनेके।
हमरा कथी बताय हम तऽ हमरा अहाँके कथि समझा देब हम अहाँके समझाबै छी कि अहाँ हमरा समझ।
ह उह ने कहइ छै।
हँ अहाँ पढ़ाइ लिखाइ करू समझली अहाँ पढ़ाइ लिखाइ करू बी टेक करू ओकरा बाद एगो बढ़िआँ नौकरी लेलू समझली कि न।
हँ ओ तऽ हइले छै।
आराम से आराम से महीना मिल जाइ छै पच्चीस तीस हजारके।
हँ ओ तऽ मिलबे करै छै ओ तऽ इैसाओ मिल जाइ छै मज मजदूरिओ कएयलेपर मिल जाइ छै।
न न तऽ ओ तऽ मजदूरी दोसर चीज हो गेल। घर बैस। कछ के कमाई मे ओ दोसर होगई छै।
हँ घरे बैठ कऽ कमा लै छै उतना।
हँ हमरा छोड़ू ने हमरा त अभी नतना हम अहाँ ल बोलै छी अहाँके चिन्ता छै।
ह नया नया प्रोजेक्ट नहि होइ छै कहब।
उ। ओ ओहि ते ने होइ छै एत। च अहाँके बताय छी छोड़ू ने ओ सब बात। तऽ अहाँके ओ सबमे काहे अपन दिमागके मतलबके फँसाबै छी अहाँ अपन ध्यान से अपन मेहनत से कमाउ समझै छी। अहाँ अपन दिमाग लगाके किछु करू।
हँ। हम तऽ किछछेक करबे करै छी।
बढ़िया लड़िका सबके साथ रहू समझली की न।
हँ ओ तऽ अले छै।
ह्म। चलू तऽ ठीक छैब अहीँ ने जानब कि कथी करयके छै कितना पैसा लेबेके छै की होयके छै अहाँ तऽ बड़ा मजेदार मजेदार बात कहयले छी हमरा अहाँके बारेमे कह सोचैत छी तऽ बड़ा नीक। लागे छै अ हमरा हंसी आबय छै।
हँ हसी अवइ छै।
हा ह हसी तनि आवै छै।
न आसू हो गेल छै।
सारू आगे बात सुन क हमरा बड़ा नीक लागे छै बड़ा कबो कबो हस आबै छै।
हँ।
समझली।
ह समझइ छै।
आ पढ़ाइ लिखाइ करू समझली।
हँ हम तऽ पढ़ाइ लिखाइ करबे करै छिय। अपने पढ़ाइ लिखाइ करै छै।
जी हमहुँ करै छी हमहुँ अपने लोकके। जोडे। खाली जूनियर छी तऽ। तनी दिक्कत भए गेल छै ने तऽ अहाँके। जरे रहती तऽ केितना नीक रहै छै की।
हँ हमरा जरे रहै छै त अहाँ। हम अपने कही। कॉलेजमे जाइ छी।
हँ चलू ठीक छै तऽ अहाँ से फेनु बात होइ छै।
हँ ठीक बात होइ छै। अपने से बात करके बड़ा नीक।